हलो
हँ सर गोर लगै छी
खूब खुश रहु की हाल चाल छै हँ बढ़िआँ
हूँ अपन बतैयौ
बढ़िया कै बजे में एलियै
आइ त लेट भऽ गेलै नओ बजे में ओतयसँ छुटलियैऽ फेर एगो मैडम छथिन जे एकरा सने काम करै छै हुनका घरपर गेलै हुनका ब बेटाके बर्थडे छलै हेन
अच्छा जनमदिन छलैया
हँ जन्मदिन छल
अच्छा तऽ ओतयसँ अबैत बैत लेट भऽ गेल सएह न
तऽभ गेल हू
अच्छा इ कहलहुँ उ जे की कहै छै अगर हम अपना लायक काज खोजबै तऽ भेट जेतै
हँ सर भेट जेतै
केहन केहन प्रकार के
आय
केहन प्रकार के
अहाँसब पढ़ल लिखल छियै तऽ बिलिंग काउंटर पर आराम से मिल जायत
बिलिंग काउंटर पर बेसी से बेसी कते देतै
दस पन्द्रह हजार दऽ देत
बस
हँ
दस पन्द्रह हजार में की अपन परिवार चलेबे हं हं
दस पन्द्रहहीए हजार मिलत ओइसे ज्यादा नइ देत सर
ओइसँ बेसी नइ दै छै
नहि नै दै छिए
तोरा किया नहि दे छौ पन्द्रह हजार
नहि दै छथिुन हम नया छियै न
अच्छा तऽ हमरा केना देबय लगतै हमहूँ त नये छियै रहबै
तऽ मतलब अहाँकेँ दूगो काम करत जेनाकि मैनेजर के आधा पर सेहो आओर बिलिग काउंटर पर सेहो
अच्छा दुटा काज करबेते ह तहन दऽ सकैया ह तहन दऽ सके अगर हाउस क्लिनिक सभमे पकड़बै तब
हुनका सभके नौ हजार जे अथि जे अथि स्वीपर मे काम कर
अच्छा आ फेर घरसँ आउ जाउ तहन तऽ ठीक छै आ नहि तऽ रूम लिअ ओतऽ तहन तऽ भऽ गेल
हँ तऽ रूम लेबै तऽ नइ बचत अहाँके
गाय बिकेल चरवाहिए
हँ जिनका खुद के रूम छैन
हू
हुनका फायदा मे छैन
घर सभ आबि जायब जे करे छै
ह लेकिन जे आबि जायब करबैत छथिन त हुनका पेट्रोलके खर्चा फंल्ला चिल्ला बहुत भऽ जाइत छै।
नौ बजे केना ऐते घर पर ओहो बात छै ने
ह तऽ जाइ छथिन नऽ आस पास के मतलब अपना आरके के एरिया से नहि आबै जाइ छथिन।
अपना ह अपना एरिया से नहि अबे जाइत छथिन बेलवार तेलवार बेलवार तेलवारके लोक सभ रहैत हेतै
ह आब मतलब इएह चारि पाँच किलोमीटर के रहैत छै
ब्लिक्क तक के आदमी रहैत हेते ओहो सीधा रोड छै ने
तऽ उ ऑन ओनेके लोकसभ नहि आबै छथिन ऐना बस खरीदारी के अलावा कुछ लेऽ न
आ ई बेलवार तेलवारके लोक सभ
निशी तऽ ऑन नहि अबैत छथिन
कमे दूरी पर भले न
ह बहुत कम
रूम के किराया कते रहै छै
हमसभ जे लेने छी तऽ दुगो रूम अछि हमरा आर के
अच्छा।
हँ आओर किचेन सेट अछि ओह सबमे से लै अछि पैंतीस सए रुपैआ
ठीक छै तहनतऽ दुनू दुनू मिलाकऽ।
हँ दुनू मिल कऽ पैंतालिस सए
अच्छा किचनो मे मतलब।
किचेन बाथरूम सबकुछ हँ
फ्री छै
हँ सु
ठीक छै पैंतालिसो ठीक छै हँ ठीक छै दूटा रूम के पैंतालि सो बेसी नहि भेलै।
लेकिन ओहो छै ने यानि विद्यार्थी देखिकऽ या आज सामने वाला देख कौ एहन पा लै छ
हँ हँ
सेहो होइ छै सामने वला देख कऽ ओहन ओहन पाय लै छै
हँ
आब हँ केओ फैमिलीके संगे गेले रहै लए परिवार के संगे गेलै रहै लए तऽ ओकर हिसाब किताब कोनो ओर हेतै आ ओना ओ पढ़ैले हँ कोनो पढ़ै लिखै लगै तऽ ओकर हिसाब किताब कोनो ओर हेतै
हँ तऽ कनि मतलब विद्यार्थी देख कऽ कनि डिस्काउंट भऽ जाइ छै
हँ छूट भ हइ छै
हू
सएह बात छै तहन तऽ मधुबनी बस टाइमे पास छै
तऽ छैहे की
नहि लेकिन लोकसभ काज बड्ड करै छथिन
हम मतलब हमर भाभीके जे क्लिनिक में बौआ भेलनि
हूँ
तऽ ओहो में देखलियै यानि उम्रदराज हँ हँ
टोटल पैसा एकर मतलब जोड़िक कऽ दू सए सैंतीस रुपैआ होइ छै
अच्छा
लेकिन दू सो गुना करियै
बाद में बातचीत करब एहि विषय पर
अच्छा
तऽ जाइवला क्लिनिक मे अथी भेल रहै ओहि वला में अहाँके देखलियै बहुत भीड़ रहै छै
हँ मतलब ज्यादातर जे होइ छै ने जे सुविधाजनक होइ छै जेनाकि हॉस्पिटल सब में ने आठ घंटा जादा के ड्यूटी नै दै छै और लेडीज के तऽ बहुत कम के दै छै जेना दस जे गेल तऽ हुनका कैंटीन से खाना उना सब मिलल
हँ
अ हँ ओरो मतलब छ हँ तऽ छ‌अ सात बजे छोइड़ दै छै
अच्छा साँझ में
हँ तऽ हमरो एक जगह कहने रहै
हँ
कि आठ हजार रुपैआ देब और खाना कैन्टीन से सबकुछु लेकिन नओ बजे अथी साढ़े नओ बजे तक दस बजे तक ओतय हेबाक चाही ओर ओहिके बाद हँ आ खाना उना कैंटीन से मिलत सबकुछ ओर छओ बजे तक अहाँके छोड़ि देत
हँ लेकिन जेना अखन तू विद्यार्थी छी तऽ मान कऽ चल आ काज करै छी कल छोड़ देबी मानक चल काल छोड़ देबी आ काल्हि तोरा मतलब अगले महीना तोरा मोन अथी ह एतौ तऽ छोड़ि कऽ घर पर चलि अयबी
हँ हँ
तोहर कोनो एहन अथी नहि छौ
पर मतलब बस मोन पर डिपेंड कऽ रहल छै
पर डिपेंड करै छै लेकिन एहनो आदमी सब जे हम देखलियै यानी हँ हँ परमानेंटली छै बहुत दिन से छै हम भभी के जे जाहि में बौआ गैला
जे बहुत दिन से छै न
अ हमरा बुझाइया ग सबके ठीक ठाक रहै छै ने
सर सोचियौ कि जिनका शुरू होइ छइन दस हजार तऽ दू साल में तीन साल में हरेक साल बढ़ै छै ई चीज एक हजार के बरबी छै ओर तऽ कतहु तऽ दूओ हजारके बदै पन्द्रह सए मतलब स्टाफपर डिपेंड कऽ रहल छनि कि ओ केहन काम करै छथिन
अच्छा हँ सुई लगा सुई लगाबऽ अबैत हेतै जकरा सबके
उ नहि मतलब काम कनि प्रोफेशनल तरीका से रह जे होइ छै ने पहिले अहाँके हॉस्पिटल सबमे ई देखल जाइ हे स्टाफ के की हुनका रहन सहन केहन छनि
हँ
सब प्रथम साफ सुथरा में रहै छथिन कि मतलब एनाहिए किछ ने एगो
हो छिय
हं मतलब एगो होइ छै ने कि साफ सुथरा कोनो चीज कयेलक तऽ साफ सुथरासँ कयलक जेनाकि खाना खेलक तऽ कोइ छठि छठि के नहि खेलक एकदम साफ सुथरास से वस्त्रो पहिनलक तऽ कनि धोधाके एकदम साफ सुथरा रहल तऽ ओ तरीकाे आदमी एगो जे होइ छै कि दस दिन भेलनि ओ ड्रेस नहि खिचले कही उएह पहिन के आबे छथिन तीन एकदम भसम मर वाला नहि काज होइ छै तऽ ओ तरीका के नि हेबाक चाही नहि सर अहाँके एहन नहि अछि
त हमरा तऽ उएह पैजामा टीशर्ट के अलावा हम तऽ किछु पहिरते नहि छियै
नै एहन कोनो बात नहि छै
अच्छा चलू हमरा ला नहि छलै गप ककरो और छल लेकिन इसकुल ओना नहि जाइ छलै ने
नहि विद्यार्थी इसकुल नहि जाइ छलै ओना
नहि आहा तऽ एकदम शर्ट पेंट पहिन कऽ और एकदम सूट उट लागल एकदम अच्छा से जाय छै
इसकुल मे बिलकुल लगैत रहै छलैय नहि
हँ लेकिन जाइ छलहुँ ह साइकिले से
तब जतबे बजट रहतै ओतबे हेतै ने बड़काइ
सर लागे केहन छल हँ पता हय सूट बूट पहिन के एकदम लगेने छै एकदम आसमान पर चढ़ के सीधे जमीन प पटैकि दै छनि
हँ तऽ कते प पच्चीस सए दै छलियै बच्चा
बहुत कम नै दै छल सर
हँ होयत होयत होयत होयत चारि हजार पड़ल एलए
हमरा आरके शुरू छलै हेन तीन हजार से सर
ह त तऽ हम पकरलियै पन्द्रह मे अहाँ पकड़लियै अखन दस साल के गैपो छै ने
हँ तऽ ह त छै
अ अहाँके जे
हमरा ललन सर मिनल छलखिन हँ एक दिन ठीक छै
हँ चिन्है छियनि नाम लै के नहि जरूरी छै
हँ तऽ ओ हमरा मिलल छलखिन हे तऽ हमरा कहै छलखिन अहाँ एतऽ छियै हम कहलियै हँ हम एतऽ रहै छियै तऽ हम कहलखिन की गाँंवो में नहि रहय आब तऽ हम कहल क रहै छलियै ने त की करै छलियै गाँव मे तऽ हम कहलियै कि ईस्कूल छले ने एगो तऽ ओहिमे पढ़ाबै छलै तऽ एक अम कहले क कि जे की होइ छले स्टूडेंट सब मिलत तऽ हमरा कहब ठीक छै विद्यार्थी सब मिलत तऽ हम कहब तऽ ओ कहलखिन कि मतलब कतऽ पढ़ाबै छलियै तऽ हम कहलियै ओहि जगह के नाम तऽ हमरा कहै छलखिन हेँ अपनो इसकुलमे नहि हमरा दऽ कहै छलखिन ह
ताबे अहाँ जे पढ़बै छलिय
हँ पढ़बे छलियै तऽ हमरा बात भेल रहे एगो विद्यार्थी देनयो रहिये सर के हमरा लग जे छलै ने होम कोचिंग मे ओ हुनका देने रहि तऽ बात हमरेसँ डायरेक्टली ओ कहलखिन कि जे अहाँ बात करियौ तऽ हम केने रहियै हुनका से बात
हू
त उ कहने रहथिन हमरा जे आ हमरो ईस्कूल मे खाजी छै अहाँ पढ़ सके छी तआबे हम मधुबनी चलि एलियै
तीन हजार स बेसी अहाँके नहि भेटत आ अहाँके मित्र के घर पर जे एकटा गुरुजी अबै छथि पढ़बै ल नाम नहि लेबाक छै हँ नाम नहि लेबाक छै
अछि
जे अपन साइरसँ बियाह करय चाहै छथि
हँ सुनियौ सर यौ रिद्धि कहै छलखिन हे
भ गेल सुनू ने ओ बात छोरु तऽ हुनको अखनो पैस उनचालीस से दै छै
ऊ ओतय जाइ छथिन
हँ ओतहिए जाइ छथिन हुनकर ओतबे तनखाह छै चारि हजार चार हजार छै ने हँ ' आब सोच लियौ ओहिमे दू दू टा के ओहिमे समहारे पड़ते
सुनने छलियै कि ई बात झू्ठे छै
आ उ साली क चक्कर बाबू भैया
नहि तऽ सुनने रहि कि ई बात ठीके कहै छथिन कि एना ओना
हाँ अथाह प्रेम होइ छै है ने तऽ औहे ओ ओ अहाँके मने शबित कऽ देलखिन।
कहै छलखिन हेँ जिनका पढ़बै लए आबै छै दीदी गय एना एना बात तऽ फेर अनटी